हेलो, नमस्कार नमस्कार। ठीक छैय अपने ठीक छियै।
हँ हमहुँ ठीक छी। अच्छा घरमे सभ कुशल ने। हैं तखन आओर खाली समयमे अहाँकेँ की हॉबी अछि
गार्डेनिग केनाइ तऽ हमर हॉबीए अछि हम अपना ग इ मे बहुत तरह के फूलो सभ लगेने छी सदा बाहर पत्तो सभ लगेने छी बहुत किछु ल छी
अरे वाह हमरो बागवानी के शौक। हमरो बहुत बेसी अछि आ ह तऽ गाम घर मे तऽ जतय जगह रहैत छै ततय तक कोनो बात नहि शहर मे तऽ लोक के जगह के अभाव रहे छै।
हू
तऽ कनि दिक्कत भऽ जाए छै लेकिन एकटा उपइ से इन प्लाट यदि लगाबी घर के भीतर
हँ हम तऽ बेसी इंडोरे प्लट लगबैत छी कियकि इंडोर प्लाट जे होइ छै ने
हँ हँ।
ओ ओहिमे की होइ छै कि मतलब सुुखै के डर नहि रहै छै बेसी जल्दी कियकि इंडोर प्लांट मे अहाँकेँ कर आ शाम छै से बहुत अथी वला जगह छै ने बारिश बहुत होइ छै ने। तऽ बेसी बारिशो भेलास प्लाट खराब भऽ जायत बेसी धूबो पड़लास से प्लाट खराब भए जाइ छै ताहि दुआरे इंडोर प्ललांट मे ओकर जमेला नहि रहे छै तऽ इंडोर प्लांट हम बेसी लगे छी
हँ। आ किछु इंडोर प्लाट तऽ एहन छै जे जकर देखरेख बहुत आसान अछि
हँ जेना स्नेक प्लाट यऽ हँ स्नेक प्लान्ट स्नैक प्लान्ट एकर बाद अहाँकेँ मनी प्लान्ट ई सभ जे छै ने ई सभमे बेसी मेहनत नहि लागै छै
जी जी ओकर बाद ओ आइ काल्हि तऽ जेड प्लांट
हँ जेड प्लांट जेड प्लांट हम लगेलियै लेकिन जे प्लान्ट हमर हम जकरासँ आनने छलियैन कनिगो डाल ओ हमरा ओ नय भेल जेड प्लांट हमरा आबयसँ पहिने देखलहुँ जे देखलियै जे मतलब ओ पत्ता सब ओकर गिर पड़लेै तऽ कहलियै आब जेबे ने तऽ फेर से लगेबे जेट प्लांट नहि ये आओर बहुत तरह के प्लांट छै हम जखनहु नर्सरी गेलहुँ ने तऽ चारि गो पाँच गो प्लांट ल आनय छी
लेकिन इ आश्चर्य जे-जे-जेड प्लांट जे होइ छै ओ त बड अकछ अकज होइ छै बड जीवट गाछ होइ छै अहाँ पानि देब बिसरि जेबय तैयो ठाढ़ रहै छै महिना धरि छोड़
किया की भऽ गेलै से हमरा समझ मे नय आयल हम हम अपन भाइये से आनने छलिये कहलके कि जेड प्लांट तऽ एना नय हो चाही हम कहलिये पता नहि कि की भऽ गेलै जे एहि बेेर जेड प्लांट हमर नय लागल आओर बाकी सारा प्लांट ठीक किया बेम्बू प्लांट छै अ एना ओहि तरहके बहुत प्लांट छै से सब ठीक छै लेकिन जेल प्लांट किए नहि ठीक नहि भेलै एहि बेर आब जेबै ने नासिक मे छी ने नासिक से जेबै तऽ फेर आनबै
अच्छा आ ओ स्नैक प्लांट जे अहाँके अछि तऽ ओहिमे कोन वला अय लम्बा लम्बा पात आ कात मे धारी बनल छै की
दुनू अय हमरा लग
एक हँ कियाकि आ कियाकि कोनो कोनो बिना धारी वला सेहो होइत छै
नहि हमरा लग धारियो वाला या बिना धारियो वाला ये पात पर ह आ बिना धार दुन दुनू टाइप के अछि हमरा लग
आ एकर दूटा एकटा आर होइ छै एकटा लम्बा वाला होइ छै आ एकटा ड्वर्फ बौना प्रजाति छोट सन के भूट वला सेहो होइ छै
हँ तऽ ए हमरा लग हँ हँ तऽ ओ हम हम राखने छी ओ छोटो वला ये आ लम्बो वला ये दुनू ये अच्छा एक्चुअली स्नेक प्लांट बहुत आसानी से भेट
हँ
ह बहुत आसानीसँ भेट जाय हेबो ओहिमे बेसी मेहनतो नहि छै
हँ आ ई तऽ इहो कहल जाइ छै ने सभटा एयर प्यूरिफायड छै घरमे लगाउ हँ घरके हवाके शुद्ध करै छै
हम तऽ घरे मे लगेने छी स्नेक प्लांट जेड प्लांट एगो आओर प्लांट छलै बम्बू प्लान्ट आओर एगो आओर प्लांट के की नाम
एकटा इहो होइए स्पाइडर प्लांट की
नय स्पाइडर प्लांट तऽ हमरा लग नहि अइ ओहि ओकरा किदनत नाम छै जेडे प्लंट टाइप के छै कनि बड़का बड़का पत्ता छै जो जो डेडिक प्लांट किदन बिसरि गेलहु नाम हम
हँ आ ड्राइंग रूम मे तऽ इहो एरिका पाम जे होइये नारियल गाछ जेका हँ बड नीक लगी
नीक लगै छै एरिका हमरा लग एरि पाम छलै लेकिन हम दू महिना खातिर हमरा पोती भेल छलै ने तऽ ओतय आयल छलियै तऽ आयल छलियै त ओ खराब भऽ गेलै
ह
आब जेबै तऽ फेर लगेबै।
इ गाछ वृक्ष लगेला से ई होय छै घर के सुंदरता बढ़ जाय छै।
हँ हमरा हमर जे छै ने बेलकनी बेलकनी पूरा भरल छै गाछ एहि बेर तऽ हम कहि के आयल छियै बगल वाली के जे कनि कनी। पाइन द प दऽ ल कएकि कहलियै पाइन नहि देबै त सभटा हमर लगायल मेहनत बेकार चलि जायत तऽ कहल दऽ दे हम
सएह होइत छै कतहु घर से बाहर जाउ ने सभस बेसी चिन्ता वएह फूल पत्तीके होइत
हँ आ छ्त छत पर मे लगेने छी अहाँकेँ कनैल फूल के अड़हुल फूल के ओकर बाद गुलाबके ईसभ लगेने छै तऽ ओहिमे त बारिश जखन भेल तऽ पानि पड़ि गेल ई बगलो उगलो के लोक ओते नहि ने करै लए चाहै छै
ह जिम्मेदारी लऽ कऽ नहि करऽ चाहै छै।
नहि करऽ चाहै छै तऽ ओ छत परर्वला दैत हेतै कि नहि दैत हेतै लेकिन नीचा वला मे त सेम बिल्डिग मे छै न। हाफ पाटमे हम छी हाफ पाटमे उ छै तऽ ओ दऽ दै छथि आ ओ छै कनि बेढंगगी ओकरा प्लान्ट प्लान्त के ओते नहि छै। मोह नै मोह नै छै हमरा तऽ एगो पत्ता को हमरा तऽ एगो पत्ता केयो तोड़ैया तऽ गुस्सा चिढ़ जाइया। हँ कहै छै नहि भाय हम बहुत मेहनत करै छियै एहिमे।
हँ जेकरा रहै छै लगाव जेकरा रहै छै ने ओ ओकरासँ
बार बार खाद आन कऽ देलहुँ ओहिमे देख देखभाल तऽ करैए पड़ै छै न
ह ह देखभाल करऽ पड़ै छै।
एगो बच्चा जेक देखभाल करऽ पड़े छै तखनी प्लाट बनबे। ह
से तऽ होइते छै आ अहाँकेँ जेड प्लाट सुखा गेल तऽ कही ओहिमे जड़ि मे पानि तऽ लागल नहि रहि गेल छलए।
लागैया हमरा पान पानि लाउ पानि बेसी
ह पानि यदि बेसी पड़ि जायत ने तऽ पानि ओकरामे तखने दियौ जखन माटि सुखा जाय पूरा। आगुर से छू कऽ देखबै तऽ पता चलत तकर बाद दियौ।
रूम मे चले ने हमरा लागे या जे मतलब हमर पोते कखनो पानि ढारि दे। तै क पता द नहि बूझ नहि दजने हेतै ताहि से जेड प्लान्त सुखा गेल आब जायब त जे हमरा बहुत मने सुख सुखायलसँ लागल हमरा आत्मा सुखा गेल। बहुत बहुत तकलीफ हँ प्लाटेशन क शौख
प्लान्ट के तऽ आइ काल्हि इहो महत्व गिनल जाइ छै ने फेगसई वास्तु शास्त्र अ फेगसुई म उक्रा बट। कहल जाइ छै जे लकी
लकी प्लांट छै हँ मनी प्लांट जेड प्लांट एकर बाद अहाँके स्नेक प्लांट सबके
अच्छा स्नेको प्लांट
हँ श्नेकु श्नेकलो श्नेक को प्लांट के छै जे मतलब अहाँके नकारात्मक ऊर्जा जे होइये घरमे नि निगेटिव एनर्जी के नै
निगे नेगेटिविटीके हटबै छै हँ। ई तऽ होइते छै अहुना गाछ वृक्ष लग बैसू हरियाली लग रहु तऽ सकारात्मक ऊर्जाक प्रवाह होइत रहै छै
आ मानि लिअ कि हमसभ तऽ रेंट पर रहै छियै न अगर अपन घर रहै छै तहन तऽ मानि लिअ कि अहाँ बहुत तरहके प्लांट लगा सकै छी जेना निम्बूके लगा दियौ तऽ अपन निम्बू खाइत रहू टोमेटो बिन अथि टमाटरके भिंडीके एहिसभके लगै दियौ बैगनके आब फूल तरह तरह के लगा दियौ लेकिन होइ छै उएह बिल्डिंग एगो अहाँ कर अपना जमीन मे लगेबै ने ओहिमे जते वृद्धि हैत गमला मे ओत्ते नै होइ छै
सही बात छै गमलामे बान्हल छेकल भऽ गेलै न
बान्हल छेकल भऽ जाइ छै ने तऽ ओहिमे होइ छै ई नय छै जे सुखेतै लेकिन मतलब ओहन नहि होइ छै जेना जमीन मे होइ छै
जमीनमे ओ एकदम स्वतन्त्रता पूर्वक ओकर वृद्धि होइ छै आ आ गमलामे रहलासँ तऽ कतबो अहाँ देखभाल करियौ किछु करियौ बन्हायल जकाँ तऽ ओ ओकरो भइए गेलै ने गाछो वृक्ष तऽ बन्हैल जकाँ जेना जेना चिड़िया सब आकाशमे एफरी भऽ कऽ एना उड़ै आ पिंजरा मे रहै जीवै तऽ छैेहे एतौ चहचहाइतो छै लेकिन उड़ान तऽ ओकर बाधित भऽ जाइ छै न
हँ सैह छै
हँ
ओ
आ सफाइ केना करै छियै ओकर प्लांट सभ जे रखने छियै घरमे
ओकरा हम सफाइ करै लै अथी राखने छी की कहै छै नय काटे वला नहि आबैये ओहे सीजर
हँ
ओ राख दै छै ओहिसँ अगर जे डाल हटबैके हैत तऽ हटा देब आ ओकरा की कहै छै बार बार ओकरा कनी दस दिनपर कनि कनि खोदि दै छियै जे उ अथी भऽ जैत तऽ फेरसँ मिट्टी ओहिमे बेसी नहि लेकिन पंन्द्रह दिन बाद कनि कनि खाद दैत रहलौं खाद दऽ कऽ पूरा मिट्टीके अथी कऽ दै छी मिला दै छियै साइड साइड मे ओ मिला दै छियै लेकिन ब--ब--ओकरा माटि के खोदनाइ हम एक हफ्ता पर कए दै छी
अच्छा
चारू साइड खोदि दै छियै की होइ छै मालुम यै अथि प्लांट के ग्रोथ होइ छै तहन
हँ
गूगल स निकैल निकैल कऽ पढ़ि पढ़ि कऽ कैसे क्या करना चाहिए उएह सब कहय छियै
हँ हँ हँ हँ ओकर कोड़नाइ जरूरी छै तखनऽ मे अंदर हवा हवा पैन सब निक से जेत
हँ जेत तहन तऽ ओहि दुआरे करैत त आ ओना बेलकोनी मे हल्का हल्का धूप आबै छै हल्का हल्का तऽ मनी प्लांट सभमे तऽ बेसी धूप चाहबो नै ने करी हल्के चाही एगो घरो मे लगेने छियै मनी प्लांट आ एगो बेलकोनियो मे लगेने छियै
हँ घरमे हमहूँसभ बॉटलमे
बोटलमॅ
दअ देलोउ बीच बीच मे पैन चेंज क दै
हँ बीच बीच मे पैन चेंज कऽ दै छियै बोटल मे ब अथी की कहै छै मनी प्लांट देने छियै एगो आओर की प्लांट के नाम छै नाम नै जानै छियै ओकर ककरो घर गेल छलियै ने एक बेर तऽ देखलियै बड नीक लागल ओ देखयमे तऽ ओहो अइन क लगा देने छियै घर मे
ओ के-के अछि लत्ती जकाँ अइछ
हँ हँ लती जका लती जका
अच्छा फूल फड़ै छै ओईमे
नैइ खाली पत्ते पत्ते होइ छै गोल गोल गोल गोल प
अच्छा अच्छा अच्छा
ओकर नाम हम नै पुछलियै ओकरासँ ओते हम ध्यानो नै देलियै पूछै पर हँ देखे मे बर सुन्दर लागल तऽ लगा देलउ बाहरो मे लगा देलियै भीतरो मे लगा देलियै
हँ
ओ अहाँके की सब प्लांट लगेने छीयय
बस ई सब तऽ अइछै आब गाम घरवला जे रहैया अड़हुल कनैल गुलाब अड़हुले के तीन चैर प्रकार छै लाल वाला गुलाब की उज्जर क्रीम कलर के जे होइया से गुलाब ओ सब त बड़का गाछ जतेक अइछ अड़हुल सब ओ सब जमीन मे अइछ आ बाकी ई एलोविरा ईसभ
हँ हँ ए - एलो बिरा भी हम लगेने छियय एलोवेरा भी
ई मनी प्लांटसब हैगिंग
ह हँ एलोवेरा छै ओकर बाद अहाँके ई मीठा नीम जे होइया की कहै छियै
कड़ी पत्ता
करी पत्ता ओहो लगेने
हँ हाॅं करी पत्ता हमरो अई जमीन मे लागल अइछ बड़कीटा गाछ भऽ गेल छै ओना हँ हँ गाम घरमे तऽ रहै छै जगह तऽ सेसभ छै आ लताम अमरूद जे होइया से